हेलोउ।
ठीक छी।
हेलो हँ ठीक छियै। तू ठीक छी?
हँ घर मे सब ठीक छै हँ घर मे सब ठीक छो ने।
हँ ठीक छौ घरोमे सब।
ओ भए गेलै चाय सब?
चाय भए गेलो अखने एलियो या से कहलियै नहर छै हमरा सबके नहर दिसन घुमय ला।
ओ।
हुं नहर में पानि देखे छै लागि गेले बहुते पाइन सब जे पड़े छै।
पइनो बड भेलैय या।
बहुत पानि भेलै ने
हँ।
पहिनो हमरा सबबके इम्हर घुमयएवला ई रस्ता छै इमहर गाड़ी ताड़ी बेसी नहि चलै छै।
हँ।
हँ ई नहर छीयै नहर पर अपन जकरा मोन होए घूमैया खेत तेत केने छै सब लोक सब।
हुं
हह आ तऽ एखन समयो नीक कए देलकै।
आब जे धानो रोपने हैतो ओकर धानो डूबि गेल हेते।
हँ धान मे पाइन लागल छै एखन आइ पानि पड़ले बहुत एते ने पानि सब लागल छै लोकके पटुआ सब सबटा गिर गेलैए खेत
एखन तऽ धानके फायदे करतै पानि देख कैत द ने पहिले ई टाइम पानि नहि पड़ै धान रोपै तऽ लोक कहै ने धान सुख जेते धान खराब भए जेते पानि नहि पड़े छै आखन नै धान डूबल हेते पाइन मे।
हँ।
नहि तऽ एखन हेबे पटुआ सब जकर कटतियै आब
हू।
ओ पानि के खातिर बुझी जे पटुआ सबटा खसि गेलै खेत म। गा आ पटुआ के गाछी बड़का बड़का भए गेल ने संठी जे अपना आबै छौ।
हँ।
आहऽ। आ एखन समयो नीक कए देलकैए।
हँ।
हूँ।
एखन समाय निक केने छै। नैय गे एखन गर्मी कै देलकैए एखन कए देलकै यए एखन लागै छै गर्मी।
नै तऽ हमसब इम्हर घूमै छियै नऽ तऽ हमरा सबके नै लागै छौ।
हँ हम अंगना में जे छियै तऽ लागै छैय गर्मी।
हँ। नैय हमरासकाँ हँ आर चाय-ताय पीली?
चाय नै पिलियौ या आब सब एतै घर। तब अन्ते सब सगरो गेल छै घूमऽ फिरऽ लऽ।
हं, नहि हमरा सबके इमरजेंसी मे इमहर जे चल न नहर दिसन घुमय लए उम्हर गेरा धार छै बुझली।
हं।
ओ गेरा धर्म में जे लोको माछ मारेै छै एतेक लोग माछ मारेै छै मैरते छै।
हम माछ हां बड धार मे बड मछली मरै छला।
बहुत मछली मरै छैय कि खाली ओ दरही रेहू सब जे आबै छैय से माछ ओ- धार मे छै गेराधार में। आ पेएन जे छै पूरा भेलै अखन आ आर लोक मारतै। हमरा स के जितिया मे जे उ नहबै ले जाय छै पेएन मे लोक उहाए मे जाय छै नहाय ले।
हँ
हं बड नीक लागै छै नहायमे पइन मे।
गरमी, गर्मी के सी ई रहै छै गर्मी के टाइम रहै छै ने तऽ धार सब मे क तो नहेबहीन तऽ बढ़िया लागै छै।
हां।
आ ओ धार के ओय साइड हमरा सब के भोला बा के एकटा मंदिर छै बीच में चचरी देने छै।
ओतऽ सिड़ही पाड़ का के जौ अपन। आब साबोन में तऽ अन्धून लोक जेतै। सावन मे तऽ अंधुन लोग जेतै। भोलाबा के मंन्दिर।
हां।
अँ
एँ।
आर सब ठीक छौ।
ठीक छौ आरो सब-
हँ तोरा सबके चाय भए गेलौ?
नै भेलैया।
हँ।
मम्मी ओ आर सब ऐतौ ठीके ठाक छौ।
आइ समइयो ठीके ठाक रहै ओहेन नैय रहै। हँ, हँ
हँ
आरो कही।
आरो ठीक छौ।
आर बढ़ियए छै तोहूं सब साँझ में हेते जेबय मंदिर दिस सन घुमय लए एखन कहलियै आइ चल नहर दिसन जाय छियै घूमय ले बहुत दिन से नै एलियै इमहर घूमय लए। कहलियै जाय छीयै उम्हरे घुइम
इमहर खेती बाड़ी के लोग गप खेती केने रहे छै ने त बेसी लोक इहमर नहर दिसन नहि आबे छै।
हँ अखैन त पटुआ हेते सगरो पटुआ नैने कटलके हन
पटुआ छै धान छै खेत इम्हर खेतिये सभ करै छै।
हँ।
हमरा सभके गाँममें एकटा छै पहिले केराके खेत बड्ड करै छलै आब केलाके खेत नै करै छै सभ हटा देलकै कियाकि फयदा नै रहे बेसी
की केला के खेतमे।
आ आब सब अपन धान हेवे से पहि ले मूंग जे आबे छै मूंग के दाइल ओ रोपने रहे।
हँ।
तऽ ओ हज ओ आब काईट कऽ सब हटा के आब सब धान रोप नी कए देलकै आ धान रोपै छै।
खेतमे मूँग होइ छै चाहे जतेक
आ मूँग नबका मूँगके उसना खायइमे कते नीक लागै छै हे गय।
हँ।
हँ उसना हमरा बहुत नीक लागै छै नबका मूँग के।
हँ।
अं दाइलो ओकर नीक लागै छै खायमे। पहिले लोक बड्ड करै आब ओतेक नै करैत छै मेहनत बहुत छै ई सभमे।
हँ तऽ की मेहनत बहुत छै।
हँ ई भए जे छै ने ओ टेमके रौदामे जे तोड़य पड़ै छै नऽ। मूँग कऽ बहुत टेंशन भैए जाइ छै। आ अखन केओ जल्दी एतहु ने तोड़ेले लोकसभ।
जलखै दियो भुख लागल छै कही भुख लागल छै हँ।
आब एतऽ दादी छै आब ओ जगह एतय से जेबै तऽ आबोम कहतय चलू मंन्दिर सबगोटे। आब एतयस जेबै तऽ घर जेबै तऽ मन्दिर लए जेतै ओ। तब मंदिर जेबै तब अपन साँझ- ताँझ देय में ओकरा बहुत देर लागि जाइ छै। मंदिर पहिले जते बजरंग बली के मंदिर जाय छै ओतय साँझ देय छै। ओ आबैत आबैत हमरा सबके सात बैज जाइछै साढ़े सात बैज जाइछै। तऽ ओतय से एबै खाना फेर बनबे पड़तै किछो।
हँ।
ह ओहो बनेबऽ परै छै तऽ रहै छै लोकके काज। तो आ कीच ।
कथी कहलीए। देबऽ कोना क।
आइ रातिमे की बनेबही तू।
आइ रैतमें बनेबो आलू पूरी।
आलू के पूरी नीक लागै छै खाय मे आलू पूरी।
बहुत नीक लागैत छै हमरा बड्ड नीक लागैत छै आलू पूरीके दैल पूरी।
नहि दालि के हमरा नहि नीक लगतो तऽ हमरा आलू के नीक लागै छै ओहो आलू के कोनामे भैर। जे बनबै ओना ने। ओ जे पराठा जकाँ ओयमे मिलाकऽ आलूके बनेबीह।
आलू पराठा।
आलू पराठा ओ बहुत नीक लागै छै खायमे पातर- पातर ग गरम -गरम। खेलियै बहुत सुन्दर लागै छै दही।
आलू पराठ। ठा आलू पराठा अलग होइ छै आलू भरल पूरी अलग होइ छै।
हँ पूरी वाला हमरा नै नीक लागतौ ई आलू पराठा जानै छौ ई बहुत नीक लगै छै।
ई बहुत गरम हम लुधियाना मे रहियै न तऽ ई। हमरा अथी कहै छै अकेला रूम पर रहियै सब रोटी चलि जा अकेला रूमपर रहियै तऽ हम। आलू पराठा बना लियै कखनो प्याजके पराठा बना लियै।
हँ।
बहुत नीक लागै खायमे।
एकटा जे मेथी पराठा होय छै ओ कते नीक लागै छै।
हँ पिआजो।
पराठो मे बहुत तरह। के आबै छै जेहन तू बना के खा तेहेन ई छह। आदमी से कोनो चीज बाहर नै। जेह भेराइटी बना लेबिही ओटा बनिए जाइ छै किछो न किछो।
हँ आलू पराठा प्याज पराठा। बनाबही प्याज क भोर कऽ सब। जे बनाबियै ने दूटा आलू राखि लियै आ साँझ के टाइममे। सुत कऽ उठिय तो पियाज तियाज दए के मसाला भूज के आ। तऽ दादी सुन के अपने बड नीक लागे खाय मे। ओकरो छाँक ताके थोड़े पड़ै छै तबा पर फेक दही भए गेल।
हँ नीक लागै छै सेकै बला में।
हँ।
नै करत ‌ हँ।
बहुत नीक लागै खैमे।
बहुत नीक लागै छै।
हँ।
हँ। नै तऽ ई छै ने आब लोक जल्दी खाय लऽ नै चाहैत रहै छै।
ओसब चीज सब नै खाय छै गाम घरमे ओतेक नै खाय छै। हँ सब कहै छै हमरा गैसे बना दैया।
गैसे बना उवह तऽ।
आ
अपन आ नै- तऽ ई जे करैयो मे बहुत टेंशन भए गेल छै बहुत मेहनतो लागै छै बनबय मे-
हँ।
आ ई ई गर्मीके समयमे तऽ आर लोक के टेंशन भए जाइ छै। बनबैय मे-
हँ लेकिन खायमे ओ सब चीज स्वाद लागै।
ओइ सऽ नीक है फुलकी बना लेब भुजिया बना ले तुरन्त अपन आटा सैन के आ छाँकने जो- खेनाइ दैना जाही।
हमरा फुलकी ओते नै फुलकी कखन नीक लागतौ। फुलकी भोज तोज मे देतो न तखने टा सब्जी पूड़ी सब नीक लागे छै। आ ओना घरमे बनेबही न तऽ पुरी के संगे नै भुझियाक संगे नै नीक लागै छै।
हँ नै तऽ ई होइ छै जे मतलब जल्दी -जल्दी मे करय लग चाहबी तऽ जल्दी जल्दीमे नीक होइ छै।
हँ।
आँ जल्दी -जल्दी मे अपन लोक की करतै बच्चे सब के जेकरा स्कुल जाय के रहे छै अपन बना के- तुरंत दए दै छैय तऽ नीक होय छैय।
हँ हँ बच्चा सब-
पूरी सब बनबैय में टाइम लैग जाय छैय ओ सबके ओ सब चीज- जे शान्त मोन रहतौ ने तहर तखने तू बना-
ओयसनीक तऽ पराठा बना ले छुछे सिम्पल पराठा-
हँ।
हँ उहे साधारण पराठा अपन बना ले अपन खेए ले-
हँ। नैय तऽ सबके सब रंग के स्वाद छै जे जेहन खााय।
हँ।
हँ। आरो?
आरो ठीक छौ।
तऽ तरा घर मे सब चाय सब पी लेलकौ?
नैय
अँ तऽ तऽ तोरे नीक छौ हम तऽ आब जेबै घर जे कहतै बनबै लए सएह बनेबौ तऽ। देखि आब जे सब बने हमरा खाना रैत मे। ओना मे ओना दिन मे सब माछ भात खेबे केलकैया। आब रैत मे लोक सिम्पलो खाना खेतै तऽ नैय छै टेंन्शन।
एकटा बोड़ो खाना टेंशन दिनो खाना टेंशन रैतो खाना टेंशन।
सबके हरदम टेंशन इएह छै ने जे एखन आइखन ई खेलियै तऽ आब की खेबै।
हँ।
एके चीज एके चीज जे आब दिनो खेबही राइतो खेबी नै नीक लागे छैय।
हँ।
सबे बड़का बात छै जे लोग में बाजार तजार नै छै किछो जे लोग मंगगइयो क। खाले तै तऽ सेहो दैने छैय हमरा सब के।
हँ।
हँ एक लोक सबके गाम घर मे बाजार हाट। अपन लग मे रहे छै कि हटिये सब लग मे रहेै छै तऽ अपन किछो मंगा के लोक खैल छै। हँ हमरा सबके जे छै से दूर बहुत दूर मे छैय ओ गाड़ी से साइक। कील से जाय पड़ै छैय ककरो।
हँ।
नै तऽ हमरा सबके बहुत दूर भए जाय छै।